हँ
भऽ गेलै ओके फेर एखन गेलिय फेर पाँच गो भेटलय हन
हँ
ह त क आवाज तो नहि आ रहल छौ
कका त ह ओ बाद
आवाज तऽ बहुत अजीब टाइप से आइब रहल छौ
अच्छा ठीक छै ओ फोने पर बात कहब कखनो बादमें आ और कहू की करै छी
खाना नहि छै रोटी बेलै छियौ
आइ तऽ हमरा लगै मारि खैब
किय नहि बनलहुँ तर हमरो देखिय ने नौ बाजि गेलै अभी तक नहि बनलय
खा कर सुतल रहितथिन
हँ तोहर सबके घर में सबेरे बनि जाइत छौ हमर तऽ पप्पा कहलखिन हेँ जे कनि लेटे आ आइ एथीन तै हमहु अनठेने अरे हम मम्मी के मोन खा भऽ गेलनि भऽ गेल छै तऽ ओ जे छै से कम नहि अबतैय खराब छल होइ छै बेसी देर त हम कहली हमिला बना द छी
बहुआ माइक मे आब गीत गबय छियै
के हँ मायक मे आवाज आबि रहल छय के गीत गाबैत छय तोरे ओतैय गे होत त गेलिलो आय दुकान पर बचझलहि छोला कनि द भ बाबा ल एकदम मतलब दाल नै होई छौ
हमरा घर में तऽ हद भेल छै काजबाली त सब अपने मुने घर में घुस घुस
हँ हँ हम तऽ कहलियै मम्मी के जे काज वाली केहन छै से मतलब अथी कहै छै शिवानी के घर मे जाक अथी काम करै छै ओकरा घर मे पेसाब कऽ जाइ छै ओकरा घर तऽ कहलकै ई कोन बात भेल रहे से कैहती रह से ओकरा बस बिट्टी मे जाक करू हमर घर मे किया आबै छीयै मना करे लै कहिन ई कोन चालि भेलै एतना घर मे ओ नहि जाय दै छौ से अपना घर मे मना केने हेतै जे हमर घर मे नहि जाउ
बोआ एखन हमर चाची वाला घरमे ठाढ़ भऽ कऽ बतियाइत छै देखै छियै हम किचन से देखै छियै
बझही तऽ आ आ तोहर घर मे जे आबै छौ बिना परमिसन के किछ हैरेतै ढेरेतै तब ओकर रिक्स के लेतेै तू उम्हर तऽ बन्द कऽ ले चाची बाला घर के आ तू अपनो घर के एहि म रह चुप चाप
केना कलहुँ हम कहै छी ओ काज बाबा हमर सही कहलखिन काज हेतौ ओकरा घरमे मरि जेबै तू मरि गेलो हम एतबे देर मे सभ आबि आबि कऽ पेशाब कऽ कऽ के सभ जगह मुइत मुइत कऽ महकेने हम पेशाब करै छिए तऽ पानि दै छियै ने फेनाइल पूरा भय दिनमे विश्वास नहि करब भरि दिन हमरा किया लेट
आ ओना मे इन्फेक्शन हो जेतौ दस गो आदमी जे आबि कऽ कत मुततौ‌ ने ओहि पर जे पानि नहि देतौ ओहि पर जे जाके करबिही तऽ इन्फेक्शन हो जेतौ हमरा एकार भऽ गेल रह कतौ मतलब स्कूल मे रह तऽ ओहिक बाद हमरा डॉक्टर कहलकै ऐसे हो न इसीलिए हो जाता है तऽ हम जे छै से कतहु एनाहिते कतहु नहि करै छियै आब आओर सब बड़ा अथी हौ
जे ई ई महिला बेवकूफ छ जे कछहरी परवाली छै की नहि हो घर मे बतियाइ छै एना मे लोक क कहतै
कछहरी परवाली छै कछहरी परवाली के छै
कनियाँ कि जाने गेलियै बेल पतिया
ह हँ ऊबड़ छै
अकेले हो बतियाय छै घरवाली घरवला सँ पागल औरत कहीं के
उम्हर रोड पर जा कऽ बतिएते रहे एतय कथी घुसिया कऽ बतियाय छै
घर बतिया छै कहि के जाके किछो
हँ कही ने जे हमाँ घरमे किया आ बत छीय हमर गली आरमे जा कऽ बतियैयौ ने से हमर रूम नहि छै ई चाची के हमर घर छै किछु हेते तऽ अहाँ रिस्क लेबय कही च काथी त
गेलए आब काल्हि त कहबै हम की करय छी बुझलियै
नै तऽ तू न तू न सीधा जा कऽ जे छै से बड़ की दाय के अपन कहियनि अखन सब चलि जेतौ ने गीत गहिन सब तऽ कहिये जे एना नहि ह होयैत से मतलब जे छै से अहाँके काजी तऽ आबैया अहाँके ओतय काज करै ले पेशाब करैले हमरा ओतय आबैये हम तऽ साफ कते करू अक केले अपने कामो करे छै आ दोसर नंबर बाद जे घर मे घुसि घुसि कऽ बात करे छै से एना ए ठीक नहि बुझाइ हम रहै छीयै सायारा हमर घरमे किया केओ घुसिक के बात करत से ई अहाँ मना करबै जे उम्हर नहि जाय लै
हँ कहबइ दाइ कहियही से हमरा घर मे नहि जतै से उ भु म देखथिन देखथिन अकेले मे बतियाइत ततियाइत ओ अलगे रामायण हमरा घर मे हेतौ
हँ आ नहि एक कि इम्हर उम्हर हे तै मतलब हमरे ने नाम फसत चाची के छै ओ रूम
हँ हँ छी कहै छियै हमरा तैँ ने लोक कहै छै कखनो बिआह करी तऽ गाँव घरमे बियाह नहि करी इएह सब लक्षण दोआरे माथा खराब लोक क कऽ धेने छै ई सब बात ककरो हम अहाँके घर मे विश्वास नहि करब गलत नहि सोचब अहाँ सब नहि रा डेग नहि बढ़ैत रहैया ठीक छै ई सब नहि नाम लगायत छोरीे लेकिन अपना मोनमे डर हयब किया हम चलि जाय सुना घरमे हम रोडे परसँ हल्ला करैत जाइ छी एहि लए अहाँ बाबा कहियो कहियो दय छलखिन जा मम्मी रहैत कि कतेक देर जाइ रहो से ई की भेलो त रोडे पर से हल्ला करिते अबय छय हम कहलिय ओनहाईते किये लोक हेतय कई घर मे छय केम्हर छै नहि छै किछ हेेरेते सख तऽ आब सकलय ह सिवानियिया लऽ क चलि गेल हेत
हू
अकेलेमे दिनोमे देखलियै हन हम नहि रहियै हम पेशाब करैत रहीय
अहिनामे जे तू क्लासेके चलि गेल रहह तब जे चलि जेतो तोरा तब
गेलै ह तऽ हम सुतलै बोर्रमे की कहै सेऽ हम तऽ अहाँके दुआरि पर आबि कऽ बतियाइ रहौँ अहाँ कतऽ रहियै हम सुतले रहियै देखियौ
हँ ई तऽ चाल नही ठीक छै
हम कहबै दाय के दाय गे ई सब एना मे बुझही केओ देखते कहते की करे छय अकेले में घर मे ई कनि कहिय से हे से ओकरा घरमे क्यो नहि छय से अहाँ एना नहि जइयौ आ हमरा घरमे तारा कुजी किछु नहि कागज पतर सब तऽ ओनाहिते छै हमर राखल पढ़ाई लिखाई सब चीज किताब कोबी सब पागल औरत कहीके अपनो माथा लोक क हमरा अयै
आ मोबाइलो तोबाल तू उम्हरे राखै छी मोबाइल इसभ सम्हाल क अखन रखियैहे त काज के घर छैय
मोबाइल सभ रखे छी की हमर टोटल समान कोनो के ठिकाने नहि रहै छैय
ह अपन भाइयो सबके कहियेै जे मोबाइल ईसभ पैर रुपैया अपन सम्हाल कऽ रखतौ आ तोहँ मोबाइल एलजिमर मे फेकने रहै छी जे देखखिय अपना लगे मे मोबाइल
जतबे इज्जत देबै न लोक के ओतबे माथा पर चहैड़ जाय
हू
पागल बततमीज औरत काहां के
अच्छा गाइड़ नहि पारही याँ पर
देखियौ हम एतव छी ओ कोनो गम छैय बतिया हैय गेले
हँ तोरे गलती छौ तू मोना नहि करै छी ताहि दुआरे ए एक बार झाड़ि देबी तैके बाद हिम्मत नहि हतौ ककरो आबै के
देखियौ ने अहाँ की बतिया लै छी जेबे नै करै बाबा के खाना
हूँ
कहबै
एखन अभी लोक लग नहि कहिय लोकसभ तऽ गीत गीतगायन सभ तऽ किया नइतन ओ खराब बना त फेर लोक लंग तोड़ा
दीदे बनेने या हमरा गांव में
आ से तो छैहे लेकिन तैयो लोकसभ लग नहि बजिहें मौगी सब चलि जेतौ ने तब बजिहें
आब इहो ने बुझैत छेह गर्ज छै भरि दिन ओकरा सभके मेहंदी लगबाबके त नीक बनि गेल यै आ की कहै छै अखन हकार दिअ के छै त नीक बनि गेल य आ ओहि दिन चलि गेलिए अखन भरि राति हकार देलियै तखन नीक छलिए आ ओहि दिन चैल तऽ हमर चरित्र खराब भ गेलै
हा उ सेे तू देखही तू देखहि हा त हा त ई नहि हां त ई नहि समझ आबैय यैल जे ओकर कोथी सब पोथी यै खुशिया ओकाल नैय मेहन्दी लगबैया नैय ओ हकार दैय ले निकलतै नैय उ कतो जेतै दोकान दौरी उ कथी छै उ कथी छै मालकिन छै कतौ के उ बेसी पढ़ल ली उ छौड़ा बेसी काबिल छै
हकारो दिअ नहि जाय रह बड़की चाची कहलकै तू नहि जो तोहर तबियत खराब छौ फल्ला चिल्ला आबो चाची हम अकेले नहि जायब छोड़ि दियौ तऽ कोई जरूरी जाइ छै हम कहलियै हम नहि जायब
त
हमरा ई बात ओ क हमरा उ बात ई सिखेलखिन हमरा देखलखिन जे ओय बड्ड झगड़ा ओ क छी गेल छैन गेल छै ओ सिखेलखिन कहलकै मना केने छी क्यो चा हर चीज मे अहाँ के हँ कहके आदत यै
हँ तऽ ठीके ने कहलकौ ओ ओका जे छै से हम देखै छी खुशी के जे नोटक अलै ओकरा नैय किछु करव दै छै ओवा दोकान नहि जेय दतै ओका अथी नहि करव दतै हकार दिया नैय जा ओ किछु नहि करतै ओ बड्ड अथु छै राजकुमारी छै आ तू छी ओकर नौकरानी ई सब चाइल नै ठीक छै
भऽ गेल हम तेतबे तेतबे जाइ छियै हमरा बाबाक हमरा लगे छै भरि दिन बैसे हम ततबे तीन बजे गेलियै हन बुझलियै कनि हँस बाजि लेलहुँ जैसे भऽ गेलै चलि एलहुँ उ चुनु की नाम छै बच्चा के उ बच्चा भरि दिन घुसियाल रहै छै नहि आय छै आब की करिय ओकरा लए कऽ हमरो कनी नीक लगैया बड नीक बच्चा छै तऽ अपन हम
हुँ बच्चा सभके बात अलग छै काम ओकर छै कोनो काम तोहर तऽ नहि छौ जे तू हर चीजमे अथी रह करबिही
तोहर काम रहतौ तऽ कऽ देतो देखलिहें तू
सभ भागि भागि जाइ छै दरभंगा तखन सभ दरभंगावला भऽ जाइ छै
हँ
पप्पा हमर किया एखन लिबल छथिन बुझलियै हुनका सबके दिमाग छै से हम एकरा एक साल के दू साल के अन्दर बियाह कऽ कऽ नुमाहि देबै तऽ हमरा अइछ जे हम सब एब बुझलियै
नहिए एतौ तऽ की नहिए एतौ तऽ की बियाह नै हेतौ हूँ कहैले जे छै बियाहमे ओकरा सब के एनाइ जरुरीयो नै छै नै एत तऽ नै आउ खोशामदी वाला बात नै हमर नैतै जो दीदी के गेट हर हर बात बात कहि देतै कहि दै छै हमरा मे नै एबय ने त हमहुँ नै एब नै आउ नहि आउ अहाँ बिना बियाह रुकि जेतै नहि हैत कहै नै छै धमकी देबं तू
माँ ओहि बला में पाँच मिनट बांकी हेत तऽ पूरा लेब अपन छये भेल रहै
हँ त हम तऽ कहि देलिये लट ठीक ऐ जे पिली ब सामनी हेतै न त हम त नै जेबय
इए बला बात लके दीदी के बेटी सब कहबोकेलक हमरा कि नहि
नै नै हम कहै छी रुकी जाऊ अथी कहै छै किचन से बाहर निकल तऽ बड गर्मी लागी गेलौ गे किचन जे छै से एलिवेस्टर के छौ हँ ओइमे बड्ड गर्मी लागै छै पसीने पसीने पुरा नेहेल पसीने पसीने पूरा नेहा देलक की भेलो से मम्मी हमरा खिसा कहलकौ जेना मतलब लड़ कार रहय हुनका बढ़ियां एकर बाप रहै अथीमे की कहै छै सरकारी डी एम सी एच मे किछु लड़का छै खुद बैंगलोरमे इंजीनियर बैंगलोरमे अपन फ्लेट खरीदने छै आ की कहै छै एतय जे छै लड़का के जे छै से अथी कहै छै कोलकाता मे छै अपन अथी घर तर बहुत मतलब रूपया पैसा छै अपन जे छै तऽ ई जे छै से मतलब पापा से बातचीत एकरा भेल रहे तऽ हमर एग्जाम देला हमसब नहि गेलियो कॉलेज मे तऽ ओते जे छै से एकर छै ऑफिस उम्हरे ने यम झाजी सब छै उम्हरे रहै त पपा के भेट भेलै तऽ पपा के अपन मतलब ओछै ओकर डेरा जकां क्लिनिक जकां ओतऽ लऽ गेलै तऽ वहाँ ओतऽ जे लऽ गेलै तऽ मतलब बातचीत केलकै जे ने हमर बेटा ये से एगो बियाह करै के देखते तऽ एजो कम्मे रहै पचीस साल उम कमे अछि तऽ एकरा जे छै से पपा जे छै पिऊ झा के कहलखिन जे अहाँकेँ जे छै से भैगना लागत से अहाँ जे छै से हमरा कहाबू ई जे सुनलके ने दीदी तखने ओकरा सदमा लैग गेले जे मतलब हमरा बेटी सब बढ़ियां घर में चैल जेत बुझलहीं तऽ कहलकै कि जे अच्छा ठीक छै ठीक छै पहिले मम्मी कह देलकै जे उ सब नै करत ओ सब बड़का लोक छइ बहुत पइसा मांगत तऽ कहलकै जत ते रुपया मंगतै ने तते हम दैले तैयार छियै ओहे सब के मतलब जे हम सब फेकल छियै उ सब पन्द्रह लाख गिनलक ले हमसब नै हमरसबके औकात नै छै गिनै के त से त जे छै से मम्मी कहलकइ की जे जते माँगत ने तते हम देब लेकिन ओ सब की मतलब फेर त अन्ठा देलकै त मम्मी अपन दू चार बार फोन क क कहलकइ जे पुछबै पुछबै तऽ फेर पपा फोन केलकै ने तऽ कहलके जे नै से उ नइ करत से ओकरा दोसर जगह फिक्स भ गेलै
हलो सुषमा तिवानिया हमरा बहुत बड़का बात कहलक